हँ हेलो की हाल चाल
की हालचाल
ठीक यऽ अहाँके
हमरो ठीक अछि
खाना पीना भऽ गेल
हँ हम तऽ खेलहुँ अहाँ खेलहुँ
हँ हमहुँ सब खाना खा लेलहुँ खाना खा कऽ पढ़ै छलहुँ फेरो अथी जे सरजी देने छलखिन हें न
मैथ मे बनबै के लेल सेह बना रहल छलहुँ ये
अच्छा खाना मे की सब खेलहुँ
खानामे फिलहाल अखने हम खेलहुँ ये जे ई पनीर के सब्जी और चावल बनेने रहौं
केना केना बनेलियै पनीर के सब्जी हमरा तऽ ओते नीक से नहि आबैत अछि कनि मनि मम्मी से बताके पूछिके बना लैत छी लेकिन ओते नीकसँ नहि आबैयै
देखियौ अगर पनीरो बनै छै तऽ सब तरीका से बनै छै पनीर कियो बनेलक मटर पनीर आर आलू आओर दऽ कऽ कियो प्याजी पनीर बनेलक ये तऽ हमसब रही बनेने प्याजी पनीर
हँ
ओकरा की केलौं पहिले पनीर के फ्राइ करि कऽ हल्का फ्राइ मारै छियै ज्यादातर ज्यादातर लाल नहि करै छियै
आ ज्यादा लाल करबै ने तऽ ओ मतलब करगर टाइप
हँ उ जे थोड़ा जलाइन टाइपर लगैत रहै तीता टाइप पर
हँ हँ
तऽ ओकरा ज्यादा ज्यादा नहि तललहुँ ओकरा हल्का सा सिर्फ अथि लाली देलक आ उतारि देलहुँ उतारि कऽ फीर ओकरा प्याज आर काटि कऽ बहुत अथि जेनाकि जतेक अथी देने रहबै पनीर ओहिके हिसाबसँ प्याज कटबै प्याज काटि कऽ फिर फोरन तोरन सब दऽ कऽ आ उएह प्याज के प्याज धऽ देबै फेर ओकरा प्याज के अलसा देबै कि जतेक खे जते कते खान मे अलसे ओ पूरा तरह से गैल जेत मे ओ प्याज ओ गैल जेत न हँ हँ पता नहि चलै कि ओ कच्च काँच हय कियेकि जब जे काँ अथी कनी कनिको काँच टाइप पर रहि जाय हय न तऽ ओ कचर कचर मारैत रहै छै तऽ ओ ओतेक बढ़ियाँ नहि लागत खायमे तहि के लेल तऽ ओकरा पूरा तरह से सिझा के फिर एमे कनि मसाला सब जे मसाला सब दय के हेत से मसाला सब ध
आ नमक कि जेना नून हरदी बुकनी ई सभ
हँ हँ नमक दऽ देबै तऽ पहिले नमक दऽ क कनि गलेबै तऽ ओ तऽ पूरा गैल जेत तकर बाद से हेल्दी दऽ दियौ अथी धनिया पाउडर दऽ दियऔ फेर मिर्ची पाउडर दऽ दियऔ आ कनि इएह किछु सब्जी मसाला धऽ कऽ कनि तब ओकरा पानि दऽ कऽ हँ हँ तऽ पानि दऽ कऽ फेर ओकरा भुजियौ खूब के भूजै छीयै खूब के भूजै छी फिर ओ जब पूरा तरह से गल जाइ छै आ मसल्लो भुजा जाइ छै पूरा लालू लाल कऽ तऽ फेर पनीर धऽ देलहुँ हँ तऽ पनीर धऽ देलहुँ पनीर जे धऽ देलहुँ ने तब से फेर कनि कनिक मनिक कम छी जलबय पड़ी छै आ ओतेक ज्यादा नहि किएकि एतेक ज्यादा जे चलेबै न तऽ ओ टूटि जेताह पूरा ताहिके लेल तऽ कनि यदि ज्यादा कनि चला कऽ फिर से एकरा पानी दऽ कऽ आ खद खदकि जाइ छै खदक जाल जाइ छै ने तब कनि गरम मसाला पनीर मसाला धऽ दियौ उतारि दियौ ओ खायमे बहुत नीक लागे छै
ह पनीर के सब्जी तऽ ओनाहिते बहुत बत नीक लागैया हमरा तऽ पनीर जे तरला हर होइ या ऊहो बहुत नीक लागे या सब्जी से ज्यादा क हमरा पसन्द आबै
हँ नीक लागैत रहैत छै आ कनि ईसभ कनी खेलास से कनि अपनो कनि अथी भऽ गेल ताहिके लेल हमरा आरके कनि पनीर जयत कऽ सभ कहबे करय जाइ छथिन खााय लेल ई सब खेबे ने ते देह में कनी तागत बनल रहत त कुछ कनि फिजिकल आर त पनीर मटर पनीर नहि बनेलहुं कनि ओहो मे कनि ची तऽ ओहिमे बहुत मेटेर चाही ताहिके लेल त प्य पनीर बनाकऽ अपन खा लै छी हमसभ
तऽ चावल कूकर में बनेलू की हणडी मे
चावलके न से देखिय कुकरसँ नीक तऽ हंडी मेक चावल बहुत नीक लागैत छै कड़ाही मे क
हँ हँ
वएह चावल नीक लागैत छै हमरा आओर दोसर चावल तऽ ओतेक नहि नीक लागैत रहैया हमरा आरके
आ कूकरमे क मतलब कूकरोमे एक टेस्ट आबैत रहैत छै किियकि ओहिमे जे पानि रहैए पूरा सूखि जाइए तऽ भातेमे पूरा विटामिन रहि जाइए
हँ से तऽ होय अछि मगर अहाँके अगर चाहियो तऽ अपना अहाँ कड़ाहियो मे बैठौआ भात करि सकैत छीियै ने
हँ हँ बना सकैत छै जते जे हनका जल देबे ओहि हिसाब से चावल देबै ओहि हिसाब से पानओ देबै
हँ इएह लेल तऽ हमसब जादातर कड़ाहिएमे क चावल बनबै छी आओर वएहमेक खाइ छी र उएहके टेस्ट ओते पता है आर कूकर के चावल नहि ओतेक बनेलहुँ कहियो बेर एहने सन भऽ गेल तऽ बना लेलहुं हमहु सब जे घर पर रहै छलहुँं तऽ बना पै छीऽ कूकर खुद के नहि अछि हमर दोस्त कूकर छै हमरा सखी के तऽ ओ खुद्दे खाना बनबै छथिन तऽ की करबै
अच्छा हँ
ताहि लेल हँ ताहि लेल
अपना लग जएह बर्तन उपलब्ध रहतै सएह मे बनेबै न
हँ जे अपना खुद के बर्तन रहै छै ओएहे मे अपन बना ले छियै कनी जे मोन भेल तऽ हुनके कूकरमे दालि आउर चढ़ा देलहुँ तऽ बना लेलहुँ दालि अरी कहियो खिचड़िए बनबैके मोन भेल तऽ देलक कूकर तऽ बना बना लै छियै से
हँ सुनै छियै पनीर तऽ पराठोमे दऽ कऽ बनाबै छै रोटीके अन्दर दऽ के
हँ ओहो बहुत नीक लागै छै पनीरके जब अहाँ महीँसँ एकरा छुड़ि दियौ आ जेनाकि कोइ भी अथी होय छै तेना महीं से एकरा को जे चूड़िके आ तकरा बाद से एकरा एते अथी आर मे फोरन आर दऽ कऽ ओकरा भूजि कऽ आ तकर बाद से अहाँ ओकर पराठा बना क खैयो मुँह से नहि छूटत एतेक सुन्दर लागत खायमे ने बहुत नीक लागल हँ घी लगा कऽ तलि दियौ तब देखियौ कतेक मस्त लागत
ह ओकर टेस्टे कुछ आर स्वादे कुछ अलग आयत
हँ वएह हबे बहुत नीक अगर एना कऽ कऽ बनेबै तऽ बड़ नीक लागत अहाँके पनीर म पनीरके पराठो नीक लागत जेनाकि अपना आरके बाहरमे कोनो बाजार मे मिलैत रहै छै मोमोस तऽ पनीर के मोमोस उहो बहुते नीक लागे छै खाय मे मोमोज तऽ बहुत चीज मे आब देल जाय छै
हँ स्वाबिनो के मोमोज बनाएल जाइय
हँ से तऽ सोायाबीनो के हँऽ ओ तऽ त स्वाबीन के मोमोज बनबे करै छले आ आब हम सब खेलौ हे तऽ देखलहुँ कि कि पनीरोके मोमोज छलेए हन तऽ ओ कनि महँंगा बिकाइत अछि बाजारमे मगर खाय मे बहुत नीक लागैत रहै छै
ह हमहूँ जे दादी गाँंव गेल रहु न एक बेर तऽ हुनका चौक पर छै से ओ मतलब दुइए रुपैए लिट्टी बिकाइ छै लेकिन ओहि के अन्दरमे पनीर देल रहे छै ओ जे लिट्टी खेलौ देखलहुँ तऽ हमरा सबके आश्चर्य लागैत छले जे पनीर दुइए रुपआ मे लिट्टी तऽ अभी एय के जमाना में मिले नहि छै आ ओहो में पनीर चौ ओहिमे तब जे मतलब खरीद देलौ गेलौ चौक पर तऽ खरीदलौ तऽ ओतय जे खेलौ से जे सुन्दर छले अति सुन्दर लागल
हँ बहुत नीक लागैत रहय छै
हँ सत्तू वला लिट्टी से तऽ नीक ओ पनीरवला लिट्टी लागल आ ओ कम पैसोमे लागल मिलल दुयए रुपैेये
तब तऽ खेने हेब बहुते
हँ हँ से तऽ मोन भरिके खा लेलहुँ कहलियनि जे फेर आएब कि नहि आएब गाँव तऽ एहिसँ पहिले आय आयल छी तब खाइए लै छी मोन भरिके
ह आ स कहलौ अपना आओरके मिथिला मे जे अरिकंच के सब्जी होय छै ओ खेने छियै कि ने
हँ कञ्चनके सब्जी तऽ बहुत नीक लागैए हमरो बहुत नीक लागैए
हँ हमहुं सब जे रहै छी गाँव मे तऽ हमहु सब अरिकंचन किछके सब्जी बड्ड नीक लागैत रहैएा खायमे तऽ हमसभ बड्ड बनबैत रहैत छलौ खायबला कियाकि हमरो आरके जे घरमे जे छथिन भाभीसभ ओसभ बना आनि देलहुं हम बाहर से आ हम भाभी सब बनाबै छथिन तऽ बड नीक लागैत रहे छै खाय मे मगर
हँ ओ त तेल मे दियौ तरियौ तरौ आ घी मे तरियौ तैयो बहुत नीक लागैया आ ओ तरलोहबो नीक लगैए ओकर जे सब्जी होइए सेहो नीक लागैए तरकारी
हँ अपना जे बात यै ई मिथिलामे ई अरिकंचके सब्जी बहुत नामी अछि नै
हँ प्रसिद्ध अछि मतलब देखौ अगर कतहु जेबो करियौ तऽ मतलब सभ तरहके आदमी बाहरके आदमीसभ अरकञ्चन लए मतलब अथी होइत रहे छथिन जे अरिकंचनक के सब्जी कनि खयतहु
हँ सभके शौख लागैत रहै छै कि कनिक केओ अरिकंचनके सब्जी लथि तऽ हमहूँसभ खयती आ हमहुं सब एतऽ छी ने तऽ हमरो आर के कनि अगल बगल मे देखलहुं आरिकंचनक के की पात तऽ हमसभ मोन होत कि हमसभ आनि ली मगर की कहू बाजारमे रहै छै ने तऽ बाजार से लेइ त ठीक ने लगे छै तऽ घर पर गेलहुॅं यए तऽ बनेलहुँं
हँ
वयह दुवारे ब हमसभ हमरा ई जे सब्जी दऽ दैय ने तऽ हम भरि अच्छा खा लैत छी मोनमे ताबज खा ले छियै हमस बड नीक लागैत रहे छै खाय मे
तऽ छुतछे ओहिमे मतलब ओ छुतछे तऽ तरलाहा नहि हयत खायल किया कि कत जी त ओहि के अन्दर कब कब होइ छै मतलब लागैत रह त कंठ लागैत रहत कठ
सब्जी मे कनि खट्टा धऽ दे ने तऽ खट्टाइ धऽ दे तऽ खट्टाइ एकरा कब कब भी मारि दै छै कब कब नहि लागै छै
आ चाहे अचार दऽ दियौ चाहे अचारके मतलब आमके सुखेलहा होइ छै एगो से कऽ दियऔ चाहे निम्बू अछि तऽ निम्बू रस दऽ दियौ तऽ ओ खा अथि कब कबकेँ मारि दैत छै तब नीक लागत बहुत नीक
एते तब ने तब तऽ कछु ने तब थोड़ा सा भी कब कभी नहि लागत निम्बो धऽ दियौ अचार धऽ दियौ तऽ बड़ नीक लागैत रहैत छै खााय मे
हँ
अहुंसब बनबै छी ने
हँ हमहुं बनावे छी आ जादातर ते आब घर मे खाना हमही बनावे छी छी राति आ दिन के तऽ अरकञ्चन सब चिललौलहुँ बाहर से मम्मी आनि देलथि तोड़ि क ताहि केँ बाद ओकरा धो धा के मम्मी अथि लोढ़हा कहै छथिन से बना दै छथिन ओय के चक्का काटि काटि के तय के बाद लोहिया गरम कऽ केँ कढ़ाही तय के बाद ओकरा नीक से लालो लाल कऽ के तलि लेलहुँ मोन हमरा तऽ ज्यादा मतलब तेलमेका नीक लागैए आ ओनाहितो हमरा घर मे घी आबैत छथि लऽ के प्पा आबै छथिन खरीद के आनै छथिन तऽ ओ रोटी मे चाहे पराठा बनेलहुँ ओकर आरकञ्चन मे तेले ज्यदातर देलहुँ ओ लाले लाल के तरि लेलहुँ तै के बाद मसाला सब भेल तऽ मम्मी पीसने रहै छथिन चाहे हमहीँ पीस लेलहुँ तऽ ओ मसालामे देल जाइए धनियां सरसो आ मिर्ची सब तैके बाद ओकरा पीस लेलहुँ नीक से मिक्सी मे चाहे सिलौठो लोढ़ी होइ छै अपन मिथिला मे तऽ ज्यादा सिलौठे लोढ़ी पहिलुक
हँ उएहे तऽ छैबे छियै पहिलुका आदमी सिलौट लोढ़ी पर मसाला पीसैत तहन से उखड़ि समाट मे धान कुटैत कथी पहिले पहिले जमाना मे ई सब जे चलैत रहय छलय हन नामो ने ओते याद रहै तइछ मे पहिलिके जमाना के उ सब